ह
हँ बोलए
कोल कैटि गेल
हुँ कॉल रिसीव करबै आब
कभी कभी कल किसी को लगता ही नहि है जबरदस्त ती
हँ अ एत तऽ रिसीव य नहि करता है तऽ
अच्छा केना रिसीवी नहि करत हैं बोल देती यहाँ करेंगे लेकिन फि भी नहि कर त ऐसे आपक कितना पूरा हुआ है
ह हेलो
हँ बोललियै आपका कितना पूरा हुआ ह दस अभी तक
वैसे देखे छै राते हम कि है छोट हो लिखल छै आब देखते हैं
अच्छा
रतिमे छ तऽ छ बला
हँ
हमरा पाँच गो लिख खरा
हमरा रति देखेथे छओ गो था
ओ आ मोना अहाँके वहान होल
तऽ कॉले नहि लगता है जल्दी अभी देखे हैं कॉल लगता है
हँ करके देखिएगा हँ
अभी उक चलेगा
हू कर लीजे
ह दस मिनट पूरा ने
नहि अभी नहि होल दस मिनट
आओर सभ त
आरो कुछ बोलिए बता मनो अहां कन हॉल
हँ मंदी पर मोना से बात हुआ
अपन बहन हैय की चचेरी
अपन
हँ मोना ही नमर दी थी
हुँ म
मोना मोना ही नम्बर दीथी
हँ दुनू बहन जूलै
अहाँ बड़की होलियै कि छोटकी
हँ
कथी
ह आओर सब बताइए हाल समाचार सब
बोलू
हाल समाचार सब ठीक है
हँ ठीक है आवाज नहि जाता है क्या
हुँ आ रहा है आपक आवाज मम्मी प्पा
हँ सब ठीक है
क आओर भाय बहिन सबके
सब ठीक है आ ई कारिया मे कब जुड़लियै इे पहिले नहि जुड़ल रहहियै कोइ
इस तऽ पहले नहि जुड़ल रहहि
ऐसे पहिले कुछ करबो कर रहहिै काम कोनो कामउम
कोनो काम नहि करैत रहियै जुड़लियै हन तऽ किछुे दिन पहिले तऽ टक्से मिललै हन जुड़लियै कबके होइ छै दू आर महीना कमसँ कम होइए गेल होयके चाही कि आ टास्स मिललै हन जे किछु दिन पहिले
आ तऽ
अहाँ की से पहिले जुड़ल रहियै
नहि हमहु इधरे जुड़ लेनेय
ईस पहिले कहू गाम करै रहिियै
नहि नहि
हेलो
हँ
आओर सब बताउ
बोलू ने बिहारके बारेमे किछु बताउ बिहारमे किछु घूमनेके लिए जगह उगहके नाम बताउ
हम तऽ घूमने उमने जााददा तऽ नहि कही गए हैं
कहिं ने गई है
पटना गए हैं समस्तीपुर गए हैं मधुबनी जादा नहि गए हैं
समस्तीपुर मे कुछ घूमने वाला है
छै ने तऽ थनेश्वर स्थान मन्दिर बहुत अच्छा हइ
हँ एक
जहाँ पे बना है पहले वहाँ पे थाना थ इसीलिए नाम है थानेश्वर स्थान
अच्छा आ बेगूसराय में कुछ खास
काँवर झील है बहुत ही फेमस है उसके बाद बड़ी दुर्गा जी का विश्व क पूरा विश्व क सबस ऊँचा मन्दिर है
कहाँ पे कहाँ पे है ई मन्दिर
बेगूसरायमे
बेगूसरायमे कहाँ पे
ओ हम गए नही हैं हम बस देखे हैं मेरा देवर गया
आओर किछु
क्या कहे है काँवर झील भी बहुत फेमस है देश विदेश से दार्शनिक सब आते है देखने के लिए
ओमे पानि हँ क नहि आब
हुँ
कवड़ झील मे पानि है कि नहि
पानी है तो ब्रिज उ्रिज सब बन रहा है बहुत अच्छा बना दिया है गलास का ब्रिज बना है
कब बना गिलास कबरेज कवर झील मे
आप इंस्टाग्राम पे देखे नहिं
नहि कहाँ देखे
हम देख
नहि कहाँ देख के
हम इंस्टाग्राम पे देखे है कांवर झील का प्रोजेकट आया एकदम उसको ठीक करने के लिए तब अभी बना है झील के पास बना है ब्रिज बना है और भी बहुत कु बने बहुत अच्छा से डेकोेट होगा देश विदेश से चिड़िया ठीक है लोग सब घूमने के लिए आते हैं आ क्य क कहते वहाँ बहुत अच्छा अच्छा है ज आर सी एस कलेज जे मझ होलमेी जे थोड़ा आगे एक और है क्या कहते फाँसी जहाँ पहिले अंग्रेज के जमाने में पड़ता त ओ है उसके बाद नाव कोठी में है बाबन तिरपण दुआर ओ भी बहुत नामी है बभन घर तिरपन दुआरि अंग्रेज के जमानाे ओ ऑफिस ा
न कोठेमे बाबावन घोर तिरपन दुआर
खगड़िया में भी है और नव कोोठी में भी है
न कोठे बेगुबेसराब न होत
हँ बेगुएसरायमे आ खगड़ियामे भी एक हए बाबन घर तिरपन दुहार
आ इह मुंगेरो मे सुनलियै रहे ई मुंगेर मे भी है ई भूत भूत बङंगला
हो सकता है जैसे यहाँ पे है क्या कहते है यहाँ ससुराले है मोहनपुर में यहाँ से पाँच किलोमीटर दूर है दलसिंहसराय वहाँ जाते हैं त पुरानना जमाना अंग्रेज जमानाक ट तर
कहाँ पे दलसिंहसरायमे
हँ दलसिंसरायमे अंग्रेजके जमानाे है बन्द है एक तरहसँ
हँ
वहाँ भी सब आता जाता है
अच्छा
घूमने के लिए
खगड़ियामे कथि घुमने वलाा बताए
खगरियामे बाबन भोर तिरपन दुआर खगरियामे भी
हुँ
ह क्या कहते हैं मधुबनी में हमारे दादा जमीन ले के घर बनाए हैं तो वहाँ से कुछ किलोमीटर है शायद एक दूए किलोमीटर दूरी पर होा उगना बाबा के जे कहानी सुने हैं वह म मन्दिर है रियल मे जहाँ पे घटना हुआ थ जे रहतेथे उना बाबा पता है ने
हँ सुनेथे कभी
ह वही मंदिर है उनका उगना बाबा के मंदिर है और दरभंगा में तुलसीदास क कालीदासे शायद शायद कालीदास है जो कालीदास जो ज्ञान के प्राप्ति हुआ था काली मैया के करखा लगाने क चिन्हा जो जे वरदान उर्दान मिला थ वहीं पे उच्चैठ काली मन्दिर उच्चैठ भै जा दार्शनिक स्थल दरभंगा मे आ जिस लाइब्रेरी मे जिस कॉलेज लाइब्रेरी मे सब बुक पछुएथे कालिदास जी ओ लाइब्रेरी भी है वहाँ पे दरभंगा
पूरा घुमने छियै
हँ घुमे हुए हैं
ह हँमे तऽ कहि नहि गेल छियै
क्यंकि मधुबनीमे मेघदादा जमीन लेके खरबनाइ हइ ने तऽ पहिले वही रहतेथे ने
तऽ मधुबनीवला भाषा बोलियै ने
आब दू हजार दस बारह से वहा से रहना छोड़िय तऽ इसलि मैथिली होता है कभी बोल लेतेै न तऽ नहि बोलतेै
बोलियए
त उन्ही से बात किए पूेरे मैथिली मैथिलीमे बोल रहेे उ भी समस्तीपुर थे शायद
डॉली
हँ
ओकर नम्बर की है
नम्बर हमरातेकके द तऽ फोने यए लोक क टा कम्प्लीट भऽ गेल आ मैनेज करै छियै तब कोई रिसीव नै लै छै तऽ के म की कर ग्रुपमे देखियौ ने ने डॉली नाम करि कऽ सर्च मारै छै आ जायत
के नाम कछु आओर रहे छै मोबाइल नंबर कछु आरोर रहे छै
नहि मोबाइल आ नाम अलग अलग डिटेंशन नै छै एके छै ओकर
ह देखबे करत अहाँ कहाँ बोललियै घर कहाँ छियै महानपुर
हँ अभी ससुराल मे छियै मोहनपुर
अ आ घोर कहाँ भेल अपनन मायका
कहाँ घर ह मायका भेल हमर सैदपुर बेगूसराय
हुँ
कितना दिन भेले शादी क
हेलो
हुँ
बोलै छ आ रखै छ इधर से हम नहि करब